हेलो
हेलो हँं सखी कतय छियै?
ह हमी भेटै छी घरे पर। आ कहाँ कते छियै? नहि सखी अखनि कहाँ केलियै रह घूमे के प्रोग्राम करते रहियै जे आब गर्मीेये। गर्मी रहे देखियौ इसकुलो बच्चा सबके खुलि गेलै। आ देखियओ सोचै सोचै छिए दू चारि। कुछ दिन के बादे बढ़िया से मतल इसकुल में खुलला के बाद तुरंत रनिंग मे नहिये ने आबे छै। टाइम टाइम लागतै दू दिन चारि दिन सोचै छियै। देखियौ शादियो विवाह घर मे छै आब देखियौ कते कहाँ की जेनाइ होइ छै। कतहु चलू ने मन्दिर मन्दिर आर। कतहु चलु ने घुमय लए।
अ हँ तऽ चलू ने जनकपुर चलबै की?
चलू घर वला यहाँ अपनो घर बला के अभी के कहियौ आ हमूँ अपना घरवला के तैयार करै छियै सब आदमी मिलके चलू
ए हमर मालिक के तऽ नहि बुझे छियै हमर मालिक के तऽ एकटा पैर उठले रहे छै कतहु क दियौ तऽ ओ हमेशा तैय
आ तब तऽ बढ़िये गप छै ने चलू ने जेना। फूरना की कहै छै। कते क घं्टा लागैया जनकपुर जायमे
अ देखियौ हमसभ गाँवसँ जे जाइ छियै हमर गाँवमे के लगेमे छै
आसे पासे
ेकिन हँ एतय से जाय मे तऽ दू घं्टा लग जेते हमर गांवे जाय मे आ फिर उम्हर से तीन चार घंटा के छै रास्ता कियकि देखियौ भन्सार सर्क जे कटे छै बुझलियै तो ओकरो में टाइम लगे छै
मे पड़ै छै ने बुझल रहै क हमरा घर सब गेल रहे हमेजोध्या ओते गेलो ने ओ पिछले साल जे उ रहे है ओ प्रयाग वाला जरा ह हँ परयाग गेलहुँ रह तऽ ओतऽ उएह काशी प्रयाग प्रयाग से काशी चलि गेलहुँ वहाँ नहि जा सकले जबतक वहाँ सोचे जाय लए
अच्छा
तब तक बाजो ध्या वहाँ मंदिर बन्द भए गेलै जब बन्दे दर्शने नहि हेते की भीड़ भड़ा का म एटने बन्दर हलर बीचमे हँ तऽ ओहि समय मे नहि जाय सकलहुं रे आ यहा तऽ जनकपुर में ई छै जे यहााँ जेबै शाम तक पहुँचबै राति में रहबै वहााँ होटल मे आ रहबै फेर सुबह वह पूे पूजा पाठ केर क रीट्रन आब
नहि नहि देखियौ ने सुनू ने अपन गाड़ी जेब ने अहाँ त हो सकै छै कि भोरे मेदम निकलियौ चारि पाँच बजे तक बुझलियै एगारह बजे तक त आदमी जनकपुर पहुँचल रहतै ठीक छै हँ आ नहि तऽ बारह बजे जेतै कोनो दिक्कत नहि छै पाँच बजे निकलबै सात घं्टामे आरामसँ आदमी एतयसँ ओतय पहुँच जेतै आ फिर ओतय घूम घाम कऽ
होटल बनाबै वला पोखर अथ साधन नहि ने छै खाली होटले ल ओ मे नहाबे ह
हँ नहि नहा धोआ कऽ पाँच बजे भोरे मे किया नहि आदमी निकलतै देखियौ आब तो जे छै
बात है मतलब रुचि ह बात त बहुत वात आ तऽ फेर नहि स्नान करय पड़त दूर के सफर भए भेलै ने
हँ हँ ई तऽ बात तऽ स सहिए कहलियै अहाँ
ओ जा तक रूम नहि लेबे या मतलब की न हबे स्नान कर के साने
नहि तऽ छै बड होटल ओतौ छै हँ बड्ड छै होटल ओ छोटल टूटल लगी कोनो दिक्कत नहि अछि बुझलियै
पोखरि छै त ओ पोखरमे नेहाँके पूजा पड़ छै से नहि ने छै
ओ सब नहि छै एकटा पैघ मन्दिर छै हँ आ देख लियौ हमस भी गेले रहियै ने तऽ हम सब परिवार एके स् गेल रहिै ठीक छै तऽ हमस के दू घंटा के रास्ते छै ओतय से दू घंटा तीन घंटा के छै रास्ता नजदीके छै दू स्टेशन आगू बढ़ क आ नेपाल के बॉर्डर मे इनकर जाइ छियै तऽ अपने गाड़ीसँ गेल रहियै तऽ हमसब नहा धोआ कऽ आब भोरे मे सात बजे तक घर से निकललो आ एगारह बजे तक ओतय पहुँचलियै आराम से किियकि हमस लगमे छोट छोट छोट बच्चा रहै तऽ हमसभ आराम से गेलियै आ ओतय फिर जा कऽ पूजा पाठ कऽ कऽ आ फिर साँझ के चारि बजे तक घूम घाम कऽ
फेर अपना अहाँ फेर अपना घर मे आठ बजे तक नओ बजेलियै ने लेकिन इएह अपना आरके यहाँ सब तऽ टाइम लागत
हँ ए तऽ से लगतै कियाकि देखियौ दू घं्टा तऽ एतय से ओते जाय मे जयनगर ल आ फिर ओत से फिर उम्हर नहि त जानै छिय सखी ह जानै छिय सखी उमहर स आबे मे जादाा टाइम नहि लागै छै कियकि देखियौ रास्ता देखल रहै छै
हँ हँ हँ जाइ म थोरा स रह छै परेशानी लोक पूता ह भनसार कट
हँ आ दूठाम अहाँके चेको करत दू तीन जगह अहाँके चेको करत कि केितना आदमी जाइ छीए कोन काज स जाय छीए एकटा बिहार पुलिस करत अहाँक एकटा नेपाल के पुलिस करत
अचछा नेपालो मे की बहुत सुन्दर सुंन्दर मंदिर हमर मम्मी से एक बेर गेल रह ने हमर माँ सब
अच्छा
नगर जी अहां सहरसा से एगो बस खुलै या बड़ा सुन्दर कहै छै एकदम मरै बस इतना सुन्दर बस रहे छै कि वहाँं यहाँ सब कुछ सुते उते के सब चीज के व्यवस्था आ ह बुझ अहां पैंतीस सौ रुपया लेलक यहां नौ गो धाम एग्यारह गो धाम यहां करते हुए पूरा ओ इहां से लएके पहिले डाइरेक्ट सिप धा लए क चलि जाएत वहां पशुपति मंदिर
अच्छा
आ बुझलियै उहां हां, सएह बुझै छी। इ अहां के नेपाल के एगारह गो मंदिर मे नौ मन्दिर मे दर्शन करा देव अहां आ बिहार मे फेर एतय विष्णु दुनू पथ होते हुए अपना त गन गनपति गन गन विष्णुपति या
हां हां
क कतहु ते एगारह गो धाम कर के फेर अहां के एक सप्ताह मे इहां सहरसा इ अहां के जगह पर अपना उतारि देत हं, जहाँ अहां जहाँ चढ़लियै वहां अपना उतारि देते अहां के ओ अहां, उतारि देत अहां के बिच मे रसतो मे स्टाप यदि अहां रुकै के रुकि सकै छियै नहि त अहां के जतय से लय जायत ओऔर तऽस फेर यहाँ त पहुंचा देत, लेकिन पैंतीस सौ रुपया ओ अपन गाड़ी चार्ज सीट चार्ज लै छै
नहि त देखियौ, फिर भी बेसी नहि छै कियाकि देखियौ, हां
कते धाम घुमेलको बेटी, पता नहि सब जते जते ने कोन कोन कोन कोन मंदिर सब नै ये उहां नेपाल मे कोन भू माँ अथी भगवती। इ सब के मन में। बहुत शक्ति शक्तिशाली मंदिर सब छै, आब ओते हमरा याद नै य, लेकिन अहां सर्च करबै ने मोबाइल मे। इ अहां के बतायत नवो धाम के, अहां के सब कुछ बतायत।
ए त देखियौ तब कथी ल आदमी अपन भाड़ो खरच करतै अरे
पैंतीस सए रुपआ यहां चारि हजार रुपआ यहा खान पान होटल तोटल होटल जरूरी छै यहा हमे गेलियै ते अकेले केेले रूम लेबे त सब एके रूम मे नहि रहि सकै छै जरुररी छै लोग के ओतो जेते तऽ लोग अकेल बराबर रूम रहतै ओय के बैठ रहते लोग डबल स्लीपर बेड वाला ले लेतै आ।
ए देखियौ नहि रहै दै छै ने। होटलोमे बदमाशी करै छै ने। अहाँ से पूछत कि कितना आदमी छियै? कितना परिवार छियै? तब अहाँ जब बतेबै कि हम एतना आदमी छी। तऽ कहत कि मतलब हँ अगर एक। परिवार मे छै पाँचटा आदमी तऽ रह देतै लेकिन। आ आ दो परिवार के एक रूम मे नहि दै छै।
छै ओहिस पता चलि जेतै ने?
हँ आ नहि मिया बीवी बच्चा के एकटा रूम मे देतै आ दोसरा। अ दोसर फिर अ जे दोसर कप सुतल रहत।
हँ ह तब तऽ तब तऽ दिक्कते छै ने।
हँ अ नहि तऽ फिर। शाला लिय तऽ अब धर्मशाला स हँ तऽ कितना दूर भेजते नहि भेजते? तै ओ मंन्दिरो के लग मे ने आदमी देखते सुविधा जे रहते सही ने नहा धोआ कऽ हँ आ तुरंत में मन्दिर गेलक मन्दिर स पूजा पाठ करके आ फिर आके कनि।
आराम करबै तबे ने फेर हँ आराम नहि करबै तऽ केना? फेर लोग गाड़ी मे बैसते गाड़ी मेन छै बीस आदमी गाड़ियो के लोग हरान भेल।
हेरान भए जाइ छै आ नहि देखियौ ने फिर की होइ छै कि जब एक घंटा हम नहि।
सालके ने एक सप्ताह घूम के एले रह। ह त हमरा कहलकै की से। चार हजार पाँंच हजार रुपया राखे अखने घुमेै फिरे होटल तोटल खानपान। आ पैंतीस सए रुपआ ह पैंतीस सए रुपआ हँ दू आदमी दू आदमी। गेल रहेै ने तऽ दादी पोता गेल रहेै ने मतलब चौदह पन्द्रह हजार रुपया मे। भाड़ा घुम हँ घुम फेर मोर मिठाय पर प्रसाद आ बुझियौ ने वहाँ ओते जे विरा विराट नगर विराट नगर जे गेले ओकर बाद कहे छै एगो कुने मदिर रहै, कतना सौ किलोमीटर उपर आ फेर नी छिये ओ कोय भोला बा कोइ भोले कोय भोले बाबा के मंदिर रहे, गुफा टाइप से रहे अ झरना के बीच मे के डर से ऊपर जे गाड़ी चरोह लागे रहो अब प्राण निकेल जेतो कहीं ताकियेने, सब के डर से हालात उ त ड्राइवर से इतना स्पीड रहे छै जे सब के ते रोड पर उ सब के चलबे के आदत रहे छै ने।
त रहै छै पहाड़ पर हाँ हाँ जेना सिक्किम उक्किम मे गेल छियै तऽ ओतौ ओहने छै ने चढ़ल ए पूरा पहाड़ आ खाई दुनू दिश के रहै छै कॉम्बिनेशन, एक तरफ पहाड़े पहाड़ रहै छै।
भाय गेले बस लेकिन उ सबसे ने हय छै मिस कहलकै उ सबसे मिस ने हय छै, ने ने होय छै ओहि किस्मते खराब रहत तबे।
आब की करबै मौतके आबयके छै तऽ उ तऽ कतो आ सकै छै, घरो बैसल मौत आ जाय छै से तऽ ओ छैहये आ ने ठीक छै सखी ठीक छै तऽ अहूँ अ अपन मालिकसँ पूछि लिया आ प्रोग्राम करू कि उ बस से चलैके छै कि अ
अपने गाड़ी से विचार करू तब चलू एक दिन चलू एक दिन दु दू दिन दू दिन के तऽ गप छै, कुन वहाँ उधर जे जेबै
अहाँ आब एक बार पता करियौ ने कि केतना दिनके प्रोग्राम रखै छै आ कब कब ले जाय छै तऽ ओहन होतै तऽ देखबै
गेले ने ओकरा से नम्बर लाय के अहाँ के हम पुछ के ब ताब कतना पैसा ले छै, कतना दिन मे कोन कोन तीर्थ घुमाबे छै, घुमनो चाही, जानै छियै मन्दिर घुमे तनटा घूम लेबे ने पूजा पाठ कर लेबे ने त मोन मे बहुत शान ती आबे छै, हाँ मनमे हाँ तनटा लागबो बहुत टाइम मे मंदिर मे बेसबे ने टेंशन फ्री कम रहब तनी कुछ देर के लिए, नै नै पांचटा दसटा के रहे छै ने तब ओ एक दूस रे के देख देख के आदमी लोग हाँ मोनो लागे छै आ परेशानी ने बुझाएल आ चलऽ दू आदमी ना देखियो अभी समयो नहि रहले अकेला कहीं यहां यहां अपना मतलब घरे वाला के संग कतहु चलि जेबे चाहे चलि एबे आ मेन छै मालिके के संग जेबै तब डर लागल रहते देखियौ दू गो तीन गो दूगो मरद रहै दूगो लेडिज जरूरी छै शरीरे छै कखनी केकरा की परेशानी भै छैबे ने केल ई आदमी अकेला आदमी अकेला मे लोग औऐ जाय छै हँ औए जाय छै। लोग ने अकेला मे कुछो एहन परेशानी होल दुगो चारगो रहै छै कोनो बात नहि ए छै ओ छै अकेला में लोग उ सफर मे डैर जाइ छै।
ठीक छै सखी पता करू ने फेर हमसभ भी विचार करै छी हँ हँ कि किम्हरके प्रोग्राम करैके छै से ठीक छै ठीक राखै राखै छियै फिर ठीक हँ हँ। ठीक छै ठीक।